की हाल चाल
खूब बढ़िया छियै
कीसभ भऽ रहल छै भोजन भात भेलै
हँ भोजन भात भेलै आइ बनल छलै अहाँके आलू बदाम कऽ
अच्छा
तरकारी छलै
अच्छा
सोहारी छलै
बाह
पूरी छलै और अहाँके दही मिठाइ आलूके भुजिया
उउउ थैहर थैहर भ
थैहर थैहर छलै
अच्छा आम के त आम सेहो चलल हेत
खेले आय आहां के सपेता
अच्छा
दशहरी
बाह एक नम्बर केनैय छलै
सएह भोजन भात मे रही
अच्छा एक नम्बर छलेअ व्यवस्था एखन तऽ एखन तऽ हमहूसभ बड होइ छी न
आम सभ तऽ अखैन बड अछि जाह अत की अछि कलकतिया अछि
अच्छा
अखैन जोर पकड़ने अछि
सभ सङ्गे बैस कऽ खाायमे सेहो बड मजा आबै छैय
सब सङ्गे एदम नीचा मे पलथी माइर के बड मजा आबै छैय
कानन
आमक आनन्द लैइत रहू
और की चाही
हावा शानदार उठल अछि लाइट जे नहो छै तऽ चारू साइड गाछ वृक्ष छैय
अच्छा
हावा उठल अछि मेघ सेहो लागल अछि आ बुझाइ या जब पाइन पड़त उएह भह छै पाइन पैइर तऽ जाइ छै लेकिन थाल खीच अहाँके
अ थाल खीच और लाइट चल जाइ छै काम क तऽ सभसँ ज्यादा
लाइट चैइल जाइ छै ताइल अहाँके तारक बियैन अछि
बाह
तारक बियैन से भैर राति हमसभ अपन समय बिताबै छी हँ
एहिसँ उत्तम आओर की भऽ सकैएा
आब की हेते चारूस आगा मे ल लक्ष्मी नारायण के जे मंदिर अइछ से जे अहाँ के हव्य लगैया ओतऽ अहाँके साँझ के सात बजे मे से कीर्तन भजन ढोल मृद्ंग सबटा बजै या
अच्छा
गेल छलऊ बच्चा सबके लऽ कऽ
अच्छा
से जे हममहर बाबू बुच्ची ओ लक्ष्मी नारायण मंन्दिर के तिरपेक्षण होइ छनि सीत राम कै के क
अच्छा
ओ सीताराम तीनू साइड अपन सब घुमलक हुनका सबके खूब मोन लगलैन बच्चा सबके
हँ मन्दिर के अलगे रही
हँ मईया काकीसब रहै छथिन तऽ ओहो सब अपन घुम लईथ
तीन चार तरह के कीर्तन भजन जकरा जेना होइए गीत नाद अपन कहियौ
ह
मनोरंजन लिअ प्राकृतिक हावा हँ चक चारु चारू साइड से खुला छै जे प्राकृतिक हावा लीअ
अच्छा
ओकर आनन्द उठाउ आ अपन किछ भजनो भऽ गेल किछु आस्थो भऽ गेल फेड़ अपन घुईम कऽ आईब जाउ हँ ई सब चीज अहाँके शहर मे जे मंन्दिर रहितो छै तऽ ओतेक अहाँ के
ओ ओहे ले रौनक
रौनक नय लगै छै गाम सबमे उत्साह लगै छै
सा लगै छै ओनाउ भोरे उठू चारि बजे सँ
सभ जाइ छथिन अहाँ के मैया सब छथिन गीता बाबा के अंगना में सब जाय छै चारे बजे भोर योगा करै ले दुर्गा दुर्गा स्थान तक सब जाइ छै पैरे
बाह
त ब तऽ ईसब चीज नया नया गामो घर मे भऽ रहल अईछ सब आपन सब अपन शरीर पर पूरा ध्यान देने छथिन
अच्छा एहवाको चाही ओसे शरीर सबके स्वस्थ रहतै
जाबे गाम मे छी ताबे इएहसभक आनन्द उठबै छी और छै एखन कटहर सेहो तरकारियो होइए आ पकनाइ कटहर के तऽ सभटा फायदे फायदा छै ने
फाइदे छै
खो कटहर के सन्ना जे होइया नेबो नून मरचाइ हरियरका गुइर दियऔ
अच्छा सन्ना तऽ नै खेने छी
सुन्दर अहाँ के सन्ना होइ छै
सन्ना के के केलथि आविष्कार सन्ना नहि सुनने रहियै
कटहर के सन्ना तऽ अहाँके नामी अछि
अच्छा
बड्ड सुन्दर सन्ना होइ छै
हमरा तऽ भेल जे कोनो इ ज सब ओकर चालू केलेथहे
नहि नहि ई अहाँके पहिनहिओ ई सन्ना बड्ड बनै छलए
अच्छह
नवीन आई अनलेथ ह
अच्छह
आब काल्हि ओकर कटहर के तरकारी बनत सेहो विन्यास स हम बतेब
अच्छा
आ ओकर आठी सेहो अहाँ क आलू संगे तैरि क ओ अहाँ के अद्भुत होइ यै खााय में एहन स्वादिष्ट लागत
दालि भात आंठीयो तैरि लिअ
तऽ अद्भुत होइ छै
अद्भुत हो छै
पर पाकल अहाँके सेहो बड़ बढियाँ होइ छै खााय मे जकरा नीक लगै
जकरा निक लगै छै पाकल अपचो बड करै छै तखन तऽ आ पैन पी लिय तऽ बुझू त हाँ सत्या राम राम रामो भ जे
पेट फुला दैत छै तऽ जान मारय लगैत छैै ताहि दुआरे पैन तऽ कखनो नइ दीदी के कटहर खा क पाइन कखनहु नइ पीबी
सैह छै ओकर
चारू साइड एखन कीर्तन भजन से पूरा रमणगर लगैत रहै य
वाह गामक तऽ यैह आनन्दे छै
बड आनन्द छै तऽ
लाइट छोड़ क लाइट मच्छर छोड़ के तऽ होइ छै सभटा आनन्दे छै
लाइट आ मच्छर ई दुनूटा जे अइ से ओ आनंद क परमानन्द तक जाय दै छै
अइ त बहुतै
जँ लाइट कटल तखन अहाँ तबाह भ जेब मच्छर अहाँके ततबा छै जे कोनो अगरबत्ती अहाँ क काज नइ दै छै
कोनो काज नइ करै छै
किछु नै बच्चा सभ से अलग तबाही पसारल आ एम्हर अहाँके ई सब से हैत गर्मी से लागत घमौरी भऽ जायत
जे से तैयो बहुत आनन्द छै
से तऽ छैहे से तऽ गामे छियै आ आ ओहो गाम मे जो मिथिलाञ्चल मे छी तऽ एकर अलग छै
आनन्द छैे
सेहो छै अतऽ एतय अहाँ के किछु ने किछु फल फलारी इ रमन चमन इ सब अहाँ के किछ ने किछ हरदम होयते रहत ने आ ईस सब अहाँ के आन अथीमे नहि छै इ मिथिला थले मे छै आ ई पाबनि आइ ई तीहार आइ इ आई बियाह आइ उपनयन इ सब लतारहम अहाँ के लगले रहै छै
ह बड्ड बेसी रहैत छै आ दोसर जे रह मूड़न होइ से दू दिन का रहै छै
मूड़न ऐछि आब देखियौ न कैइल्हे सँ आब मूड़न के छै काल्हि से की बुझियो साँझ क सब दिन गीत नाद होइया काकी सब होइ छै काइल्हे से अहाँके बरुआ के काजर केल गेलै हैठा हैठी पहिरायल गेले ओ काइले स अहाँ के गीत नाद शुरू छै आब तऽ लोक अहाँ के बढ़बे छै छी ने बहुत चीज अहाँके बढ़ा दै छै
देखावटी जे ओहो हुए लगलैय
बड़ देखावटी छै ओ ई केलखिन तऽ हम केना नइ करब ओ ई केलखिन तऽ हम ओना केना नै करब ओऊजी जतबा अछि ततबा करू तऽ से नइ
से नै
तऽ देखाउश तऽ छैहे लेकिन खैर सेहो नीके लगैत छै सएह सभ छै
बहुत नीक छै एतय रमन चमन छै इहो लाथे
इहो लाथे अपन होइत रहै छै दसटा लोक एल दुआरि पर तऽ इहो बड पैघ गप छै ने
बहुत पैघ छै
के जमाना मे सब अपन अपन काजमे व्यस्त छै
घर दु्वारीमे फाटक फटकी सबटा लागि गेल छै आ खटखटा खटखटा कऽ कतेक बेर लोक आओत करतै ते कर्तेव्यता मे एकटा होइ छै सौंसे सब दसटा लोक रहल ओ एकटा अलग रमन चमन होइ
जखन मोन भऽ गेल विदा भऽ जाउ
विदा भऽ जो
कतहु बन्द कयने हेताह एखन तऽ सुतलो नहि हेताह
सेएह सब फायदा छै
सैह सभ फायदा छै बीचमे चाय
कतबो गर्मी अछि तऽ बुझियौ जे चाय अहाँके तारम तोड़ अहाँके बनि रहल छियै
आ सभसँ नीक छै नीबूवला जे शरबत होइए
एह ओकर तऽ पुछबे नहि करू ओकर तऽ पूछबे नै करू जँ ठंडा पानि मे ओ बनल तऽ सीधे लऽ कऽ उड़ि जाइ छै
शरबत के तऽ बुझू तऽ एकटा
कागजी नेंबो के
कागजी नेबो शरबतके मिथिलाक एकटा शर्बतमे से नम्बर वन पर कतऽ ओ कोका कोला आ कतऽ स थम स
ओ सब बेकार छियै ओसभ किछु नहि छियै आ फायदा से नहि करय रै छै आ ई तऽ अहाँक शरीरो ल फायदा छै चीन्नी जदि आब नून दऽ कऽ तऽ हम नहि पीलहुँ हेँ
कनी नुनो दऽ दियौ तऽ अहाँके बुझू तऽ लो ब्लड प्रेशर अछि तऽ हाइ भऽ जैत
से तऽ आब नून दऽ कऽ तऽ नहि पीलहुँ हेँ आब अहाँ कहलहुँ हेँ तऽ नूनो दऽ कऽ ट्राइ करबै
कहै छै सभ नून दऽ कऽ बड्ड फायदा करै छै
हँ ओ तऽ नून पनिया भऽ गेल नून चीन्नी पानि घोरि कऽ पी लिअ
पी लिय
जे हमर ससुर प्रतिदिन पीबै छथि